ह हँ हेलो
नमस्कार
नमस्कार
आओर बता ते ई अहाँ के हाल चाल कैसन छै छै
एने के हाल चाल बड़ा नीक लगे छै नीक छीने के हाल चाल अपने के हाल चाल बतैये
हँ हमरो हाल चाल नीक छै अहाँके बाजू अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खाना खा लेलेे छी नाास्ता क ले छी अपने नाश्ता न के छी
छ मर लाग छै बोल हेलो
हँ अपने खाना खैली आ नाश्ता कर लेलेे छियै
हँ हमूँ नास्ता कऽ लेे छियै अहाँके नाश्ता मे कथिी कथिी कयले छियै
हम तऽ लिट्टी तरकारी जलेबी खय लै छियै जलेबी आ बड़ा मीठ मीठ लगै छै अपने के जलेबी पसन्द छै क
हँ हमरो जलेबी काफी नीक लागै छै अहााँके जलेबी कैसन लागै छै
अपने के जलेबी बड़ा नीक लगे छै बड़ा कुरकुर लगे छै बड़ा मीठ मीठ लगे छै
हँ हमरो यहाँ के जलेबी बड़ा नीक लागे छै बड़ा कुरकुर लागे छै अहाँके बताउ और अहाँ के खाना में कथिी कथि बनल हज
हमरा आ मात जी बनले नै ने तबील हमरा पता नहि के चलै पता नहि चललै ह नास्ता करले छियै ती नफ चले छ कथि कथि बनल छी
हाँ आओर बतैयौ अहाँके खाना मे कथिी कथि बनावे आजाद छै
हमँ हमरा तऽ काफी चीज बनाबै आ जाइ छै मीट चावल बना लैत छी मट पनीर बिरयानी बना लेे छीै आ मीट चावल बना लेले छियै बिरियानी बना लेले छियै दाल चावल सब्जी आ आ ने के सब्जी किस चीज के पसन्द छियै
हमरा तऽ सब्जी पसन्द छै पनीर आलूके मटरके पनीर काफी नीक लागैत छै काफी दालि चावलके जरे काफी नीक लागैत छै चाहे रोटियओके जड़े काफी नीक लागैत छै अहाँके सब्जी कोन सबजी पसंद छै
सब्जीमे काफी चीज पसंद छै
ओ आओर बतये अहाँके मोमोज चाउमिन बनाबै आ जाइ छै
हँ मोमो च बनाव आ जाै छी
ओ अहाँके कहबो मिलियउ तऽ खियउ बना के
हँ जरूर खियाबै भइ अपने मिली अपने केना बनाबै होइ छै ममोचमरी
हमरा खाली चाउमीिन बनाबै आ जाइत छै ममोज नहि आबै छै बनाबै
अच्छा मैगी बनाबै छीयै अपने
हँ मैगी बनाबै छी
अपनेके अपनेके गोलगप्पा बड़ा नीक लगै छै ने
हँ गुलगापा चौक पर के बाहर आनी नीक लगै छै बड़ा स्वादिष्ट लागै छै अहाँ कें गोलगप्पा कैसन लागै छै
एना हो के गोलगप्पा बड़ा नीक लगे छिय
ह काफी भीड़ लागल रहै छै गोलबगप्पा के दुकान पे
आ बड़ा नीक लगै छै
ह तैयौ ने अहाँके पढ़ाई लिखाइ कैसन चलत छै
हँ ए पढ़ाइ लिखाइ काफी नीक लगै छी अपनेके पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै छी
हमरो पढ़ाइ लिखाइ काफी नीकसँ चलैत छै अहाँके पढ़ाइ हम पढ़ै छिय बारहवीं कक शिक्षामे पढ़ै छियै
ह बड़ाई कक्ष पड़ै छी विज्ञान लेने ले छियै
हँ हम विज्ञान लेलेे छीियै विज्ञानमे लेले छियै बो जीव विज्ञान लेलेे छियै रसायन विज्ञान लेलेे छियै फेर भौतिकी शास्त्र लेले छियै फेर हिंन्दी लेलेे छियै बहुत ले ले छियै
अंग्रेजी नहि लैले छियै
आओर आओर बतैयै ने अहाँके कथी लेे छी
हम तऽ विज्ञाने लेलेे छियै आ जी वि ज्ञान छीिय गणित त न आइ अर
ओ
अपने अपने बी ए नहिना पढ़ै छी
हँ हम ब ए तऽ बए पढ़बै
बे पड़ब अपने
आओर बतैयै ने अहाँके अहाँके बागवानीमे कोन कोनसँ पेड़ पौधा लगयले छियै
ह तऽ केला उलाके पेड़ आ घिउराा उड़ाके लाता लगाय लै छियै
ओ अहाँके बागवानी मे आँधी उंधी मे पेड़ उड़न गिरल छै
काफे गिर गेले छै बहुत गिर गेले छै व्यापारी सबके बड़ा घाटा लगल छै छोटे छोटे मेम बड़ा गिरै छै कभी बगीचामे
छै बड़ा तेज तेज आंधी बहै छै साात साठ किलोमीटर प्रति घं्टा के रफ्तार से आंधी बहै छै हमर त ई ग मूटाा बला डाली रहै ओहिमे बड़ा पड़ल रहे पूरा डलिये गिर गेल छै काफी आम नुकसान भए गेले अहाँके बतैयौ ने अहाँके आम मे सबस नीक कन आम लागै छै
हमरा सभसँ आम नीक लगैत छै जर्दाके आम नीक लगैत छै आ जर्दाके आम आ मालदेह आम आ किशनभोहग आम काफी नीक लगै छै बड़ा खाइ छी
अहाँके मालदेव आम के आम रस पीले छियै
हँ मलद रस पी लेबै छी
हू
मालदेव मे क ी गोदारा जाइ छै
ह्म हँ मालदेव के अ खोइया भी काफी ऊपरवाला खोइया भी काफी पतला पतला रहै छै काफी गुदा भरल रहै छै फेर काफी रस भरल रहै छै ओहिमे ने
बड़ा रस पड़ै अछि
आओर बतैयै अहाँके अहाँके आम रस पियै छियै
हँ हमरसँ पियै छियै बड़ा मीठा मीठा लगै छै बड़ा पियै छी
हँ अहाँके बतै न अहाँके ओर ई मौसम कैसन छै
एने के मौसम बड़ा नीक छै रौदा बड़ा पड़ै छै उधर रौदा पड़ै छैियै कि नहि
हमरो ओ र बारा रौदा पड़ै छै
तऽ अपने इसकुल जाइ छियै तऽ काफी रौदा पड़ै छै तऽ छाता ले के जाइ छै ने
हँ हम छतरी लऽ कऽ इसकुल जाइ छी अहाँके भी केनाहु बाहर उहर धर भीतर जबै अहाँके निकलबै तऽ छत्ररी लऽ कऽ निकलबै
हँ रौदा ज्यादा पड़ै छियै तऽ अपने पानि बितैके जादा पियै छै
हँ हमहुँ ब जादा पानि पियै छियै दिन भर मे चार से पाँच लीटर पानि पिय छी अहाँ के कितना पानि पियै छियै
हमहूँ चारिसँ पाँच लीटर पानि पियैत छै
हँ ईए के रौदा है काफी गर्मी मे पानी पियए के
हँो दामत पानि पियै छी हम
आओर बतैै ने अहाँके गर्मी हइ बड़ा ओरी रौदा उगैत हे कड़ा कारड़ा तऽ अहाँके केनाहु घूमे के मन करै छै किना ठं्डा जगह पर केनाहु आबे जाय के घूमे फिरे के दोस्त के मित्र के साथ घूमे उमे के मन करै छै कि न
हँ हमरा बड़ा मन करै छै की घूममे के अपनेके मन करै छियै
हमरा तऽ मन करे छै क मित्र लोकग के साथ जयये ता कश्मीर घूम केयये ठंडा जगह हे बड़ा काश्मीर
मे बड़ा ठणडा जगह छै तऽ कैयो जाइ छी अपने
हम जाइ छियै आब टिकट आजे कटबै जा क आरो एगो धीरज मित्र नेखन ओ घरे साथे जाइ छी टिकट बिियान कटबै आज कटा ब
काजी होत
उहाँ कामो है थोड़ा अ गाड़ी ले आबेके छै
च्छा गी ले आबै छी
हँ आओर बतै अहाँके अहाँके मोटरसाइकिल चलाय आ जाइ छै
हँ हम मोटरसाइकिल चलाबे आबै छी अपने केब छ
हँ हमरो आ जाइ छै आओर बतेे ने अहाँके अ पेड़ पौधा मे फूल उऊल लगा ले छियै कि न
हँ पेड़ पौधा मे फूल लग ले छी
फूलमे कोन कोन सा अहाँके फूल लगैले छियै
हम तऽ काफी चीज के पेड़ पौधा लगेेले छियै
ओ
अपने की की लगले छी
हमू पेड़ पौधा में एगो आम के पौधा लगेले छीिये दूगो कटहल के पौधा दूगो पपीता के पौधा एगो नंबू के पौधा बड़ा पे अमरूदो के पौधा लगेले छीियै अंजीरो के पौधा लगले छिय फेर फूल मे लगैले छीियै गेदाा के फूल लगैले छियै ओड़हुल के फूल लगैले छियै फेर चम्पा और चमेलियो के फूल लगैले छीिय बड़ा पेड़ पौधा लगैले छी
पानि न डालै छै अपने नहि
आँय आँ
पानि न डालै छी
हँ पानी रोज शाम के डाले छी एक दिन दो दिन ऐस बीच मे ग कऽ क के एक दो दिन बाद पानी डाले छी
घरवे लगे पेड़ लगेले छी
हँ घरवे लग पेड़ लगेले छी राहत मिले छै गर्मी से काफी राहत मिले छै पीछे हय काफी क्षेत्र खुला ने तऽ ओहि मे लगे ले छी चलि आइ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर समय मिली तऽ अहाँसँ बात करब नमस्कार
नमस्कार